हँ एते टाइम किया लगैत रहै कनेक्ट होय में।
ओ ओनाहिते भऽ जाइ छै, नै कोनो बात।
हूं।
कहू की सब होइया।
नेटवर्क के वजह से, किछ नै बस।
अभी कंचन से बात होइ छलै ताहि दुआरे।
अच्छा ह कहने छलियै कंचन के। ओ हँ थैक जाइ छी ना।
हँ ओकर बउआ बला विडियो देखलयै, बड़ सुन्दर छैले।
ओ अथी दूध नै पियए छै, चॉप खााय छै से बला।
हबसे छलै।
हँ जे देबे बच्चा सब के ओ नहि खेते, आ जे नै खाय के रहते सेहे खेते।
हँ छोट बच्चा के तऽ एनैहिते होय।
हू कहां अभी पाँच महिना भेलै छठ्ठा शुरू छै। मीनू सने बात भेलै, अच्छा अभी कऽ लेब।
अब देखबै ऑनलाइने तैके बाद।
हँ -हँ पहिले बात कऽ लेब, ऑनलाइन कहबै आउ।
कंचन कहे छलै कि कहिया देतै पैसा।
आयल अहाँके पैसा।
हम ओ तऽ डाँटो नहि भरलियै, तऽ केना चैल एतै, मेीनू से पुछबै।
अथी। पेमेंट पे जाइयो तऽ।
चेक करै छी एक मिनट।
पेमेन्ट जहाँपे लिखल हय ने वहाँपे जाइयो ने। अ
अभी कॉल करै छीयै तऽ अभी
ओ हँ- हँ सही बात छै, लेकिन अभी नै एलै। नयका बला सबके, अभी नै एलै, हँ तऽ नइ देलकै अभी। पुराना वाला सबके तऽ, पुराना वाला सबके तऽ आइए एलै।
अहूं के आएल।
नै हमरो कहाँ एलैए ह, अगला बेर आब एते जब -तब।
एके बेेर ऐल रहय।
हां नै मतलब सबके एक साथे आएब जाय छै।
मतलब जेना अहां के पान छौ दिन के कॉल के एक दिन ऐल रहय।
हां-हां-हां। पाँच दिन, दस दिन अप अपन बात केने रहू काॅल के हिसाब से होय छै नै जे टास्क जतय पूरा करय के रहय छै। तऽ पूरा होय छै कनि कुछ तकर बाद दै छै।
औ
अहाँके तै और बहुत कमे कॉल भेल हेतय न तै दुआरे हूं आइब जाएत ओय लै नै कोनो बात
सैह कहलियै हन भाय के तै उ कहल कै पहिले जोरेतो नै तब हम जोएन
हां-हां सही बात हय। नै देलकै आय अभी देतय।
हां।
न पूइछ लेब मीनू सेे
हां-हां करबे एक बेर ओकरो से बात करबे काएल की परसु हां कहय छलय घर मे साँप छलय।
हां आइयो उहो ते हां आइयो छलय। वैह तऽ कहलियै जे भगवती के पातैर कूछो के कोबला हेतय नै।
हां।
भूईल गेल होतय, याद नै होतय नै देेने होतय अभी तक। तै के वजह से हां नै तऽ
एना में त राएत-बिराएत बड्ड डर लगतै तबै।
हां तै उहय नै कहय छलय जे अभी नै देबय पातर अथी पंचमिए मे देबय कहलियै पैंचमी में तऽ अभी बहुत टाइम छै।
हां ई महिना दिन हय।
उहै नै। तामे दऽ दियौ की भऽ गेलय तऽ आब पता नै की करतै नै करतै फेर हूं। आइयो छलय दिनमे आय तऽ सहलो छल मीनू तऽ हमरा तऽ लगय यै खा पीक के सबेरे कहीं सुईत नै रहय।
हां अभिए सुतबै आब तै एगारा बजबे करतय
नै मीनू के कहय छी।
हां उहो लेट तक जगले रहय छै। बारा
आय मीनू के सोमवारी छलय न
वही तै।
इधर सुनू नै हां-हां। तऽ उ सब सकराते लऽ क करै छियै जब इधर बात करय छी नै तऽ उधर नै अहां कहियौ हल्ला नै करय लै उधर नै बात करू।
झूठे के टोएक दै यै बीच मे कहय की रख दही अपने बारह मिनट भऽ जेत तऽ सेहो कहीं भेजेगा
नै बात नै करबै तब नै भऽ सकय हय।
तब कहलक की बारा-बारा मिनट पर फोन केर के छ
उहै नै फोन लगाए कै छोएड़ देतय भऽ गेलै से नै होय छै नै। हूं हमरा कऽ लेबै ने तऽ मीनू के करबै तऽ अहाँ अभी तुरन्त कऽ सकै छि। आ हमरे करै के रहते तब बीस मिनट
अच्छा तब तऽ ठीक हय
हँ तऽ से नहि पता छैल ओह कि अदर आदमीके तुरन्त कऽ सकै छियै
ओनाहितो एखन टाइम के नहि ने हेते ताहि दुआरे
हँ
लेट सेेट तऽ भैए जाइ छै
ह अच्छा कोनो बात नहि की छै मीनू कह छलै एगो लड़की ओनि दुए दिनमे कम्प्लीट कऽ लेलके पूरा
जा एतेक पूर्सत में छलै ऊ हू बापरे हमरा साबके टाइम नहि एतै भरि भरि दिन ककरा सऽ बतियेबै
ओहे नऽ
त पैसा ऊइसा आबि गेलेन की के
हम नहि पुछलियै हमरा कंचन कहलकै
अऽ
से मीनू कहै छलै एना एना बात हम कहाँ बात केलियै
कि जे ने अहाँ करबा लेलियै से हमहु सोचने छलिये करेबै हम कहलिए अभी डेट छैए ग मन होत तऽ करबा लेबी इगनू स देखें छिये हम अभी तक नहि करबेलियै
हु कतऽ से करेबै तऽ एते से मधुबनीए से
जादा उम्मीद हेत
ह दस पन्द्र हजार रुपया लगतै न
हँ
आ वहाँ से अगर करबै लहेरियासराय से तब
ऊहो मे खर्चा हए
हूं
चाय बेर में बेरा-बेरी लगे तऽ एके बेर लगै जैते
अच्छा
हमर सौरभो कहै छलै तऽ पता नहि की करते नहि कर
करऽ ले तऽ बढ़िए रहतै
ह कहै छलै ऊहो जे सोचै छियै आब पता नहि कहिया तक डेट छै से
एकतीस तक
ओ अच्छा कहब नैय
आब डिग्री लकए की करबय अहाँ से हो बात छय नऽ
ह
हु हु एगो डिग्री तऽ आब होए बला है अगला महिना में
हँ सही बात छय
यै करब कम्प्यूटर आर नहि सिखनो है। क बढ़ियां है ओकरा कोनो जॉब करे मे आसानी रहत
हुं।
अभी तनि तऽ ओ दुकान करै है अपन काम करै तऽ ओते सं भैये जारत होते ने।
तऽ काम नहि ने चलैत छै से बात छै ने। अभी सोना चाँदी के जे रेट जे एहन भऽ गेलै
हँ से तऽ सुनै छियै अभी काम मन्दा है। तऽ कहियौ ने मधुबनी आरमे कतहु करतै।
दुकानो नहि लगबै छै, कामे नहि रहै छै तऽ की करतै दुकान लगा के, आ ओहिमे कहियो देलक दू दिन, चारि दिन, दस दिन पर एक जोड़ा स
अभी कतहु नहि काज करै छै।
नै। किछ नहि ओहिमे कहियो कनी मनी देलक तऽ अपन केलक। उंह पप्पा हमर कहै छै जो देखही तऽ ओ अपने ध्यान ने देतै।
सही बात छै। सब घर एतने कहानी है।
आब बच्चा तऽ नहि छै, छै तऽ नमहर ओ अपने ने बाहर निकलतै, देखतै, जे हम कतय जाउ।
सदिखन जे माये बाप वैह भाइ बहिन जेता, हुं।
हँ बाहर निकलब, देखबै। आ की क सकैत छियै, हमहुँ तऽ एते कहै छियै तऽ सुनबे नहि करै छै।
देखियौ की होइये।
नहि ने। जाय दियौ आब जे करै, हमरा सबके ओइ से की।
आब तऽ अहाँ दोसर दुनिया मे छियै ओ दोसर दुनिया मे।
हुं, तैयो कनि टेंशन होय नहि रहै छै।
से तऽ दिमाग मे घुरियाइते रहै ई बात। नहराके टेंशन रहै ने है। हँ।
पाँच सात साल, पाँच साल के बाद तऽ शादी करबे कर तै, आ नहि जे कमाइत रहतै आ नहि जे कमेतै तऽ कतऽ से भऽ जेतै केना की कहतै। नै तऽ। घर दुआरि के कोन कमी एनो छै ओनो छै।
वैह तऽ, असल कामे के अभाव ये।
कामेके अभाव छै।
बिजनेस वला के बिजनेस नै चले है, पढ़ल लिखल के नौकरी नहि होइ है।
तऽ, सबके टेनशने टेनशन। हुं हुं, लोक करत तऽ करत की।
हूँ।
महा दिक्कत भऽ गेल छै सबके अभी।
महामार के।
नइ दिक्कत भऽ गेल छै।
बहुत।
वही ना।
दिक्कत केकरा कहै है से हम अपना बढ़िआँ से बुझै छियै अभी।
बाप रे नहि तऽ। हमहीँ जे पढ़ाइ करै छलि पहिले तऽ बाप रे अपन काम कऽ क के जे दस टकिया वाला जे मीटिंग होइया।
हूँ।
ओ मीटिंग करा-करा के पैसा होइ छलै तऽ कोचिंग दुनू भाई बहिनके फीस भरैत छली। पंकु सर के कोचिंग मे, हँ।
अखन हमरो मम्मी सब जुड़ल है गऽ।
हुं तऽ हमहूँ पहिले करबै छलियै ने मीटिंग।
अच्छा।
उम्म।
हम तऽ किछौ भांजे नहि बुझय छियई एकर आहाँ सब गांव में पैसा एलै दस हजार सरकार वाला।
हँ।
हमरा एनी हमरा एनी सबके एलै लेकिन मम्मीये के नइ एलै।
जाउ तऽ मम्मी के आर एकाउंट छल कोनो दोसर?
किछो नहि।
जा हमर मम्मी सब के तऽ एलै।
आ पैसा भरबे करै अभियो।
हँ बनय हमर मम्मी सब के तऽ देलकै सबके देलकै।
कनीयो सब के चइल एलय आब ओ ग्रुप में से ग्रुपो में चाहतय त
अपने , हँ, नै कहलिया।
हुं। भरै याह चलतै ई कइल भने मोन होतय तऽ उठा सकय जरूरी पड़तै।
कथी , आँइ, की कहलियै?
ग्रुप में भरै है अभी तऽ ग्रुपो लोन दै है ना। सब जमा जे करतै है से। अपना भरैय है जहिया जरूरी पड़तै तेहिया लेतै।
अच्छा अभी नहि उठेने है मम्मी ना?
अभी नह अभी नया नया बनेबे केलै हऽ अभी खाली जमे होइ है खाली। अभी अकाउंट खुलबे केले केसब एसबीआई के अछि आब देखे के है जे कहिया दैतय।
नहि हम कहलियै जादा दिन सँ हेतै अइ के। तहि दुआरे नई ऐल अभी पैसा।
से होयै है।
हँ हँ अभी कहै छै दूये तीन महीना भेलैय।
हँ, बादो में आ सकै है।
आ हँ, मतलब जहिया ओकर काम होतै, करेतै, तऽब एतै ने।
चार हजार सर लगैने छलै, सब कुछ भऽ गैल छलय।
हँ तैयो नहि भेलै
नहि
उं अच्छा, कहीं फेर कहियो देतै, बादमे तऽ आबि जेतै।
हँ, आब जुड़ल है तऽ कहियो ने कहियो आइबे जेतै।
हँ, भऽ सकै है।
हमहूँ कहले छलियै मम्मीके जे जोड़ा दे हमर नाम। जोड़बा देलकै अपने वला मे। मम्मीके हमहूँ कहलियै। तऽ हमरो नाम जोड़ा दे तऽ अपने वला मे जोड़ा देलकै।
हँ, तऽ शादीये-शुदा के नहि होतय अय मे।
हँ
हँ लेकिन लड़कियो सबके देखय छियै मीटिंग आर करबाबय हे जॉब रहैत हेतै ओहिमे तब ने
हू अहूॅं कऽ सकै छियै
हमरा नहि अयमे पड़यके ये हम अइ-
हू बापरे बड माथापच्ची